हेलो
हँ
हँ की हाल चाल
ठीके छै अपन कही
हमरो सब यहूं सब निके छै ठीके छै
आर
आर बताउ आरो की बस एनाही बच्चा बुदरू के पढ़ाइ लिखाइ
आर वहाँ सब वहाँ बच्चा बुतरूके की हाल चाल हुँ
सभके पढ़ला एखन तऽ सँझुका समय छौ खेला लेल गेल छौ
ओ साँझ के खाना पीना के तैयारी
हँ आब आब ओहो सभ एयतै नाश्ता पानि भऽ कऽ गेलौ आब खान खाना पीना भोजन भातके सोच पड़तै
उं
तब तऽ सोचऽ पड़तौ ने
हँ बस भोजन भात
यैह सब काल्हि लागल रहै छै भोरका खाना भेलौ त दिनका सोच दिनका भेलो तऽ संझका सोच
हँ ई सबसे मुश्किल काज खाना पिना के सोचैके
आ जते बच्चा ओते तरह के अजुका समयमे एते तरह के खेनाइयो भ गेलैये
सबहक सब तरह के अलग अलग डिवानंड होइत रहतौ हँ सबके पुराइत रहबै सब सोचैत रहै।
हूँ हूँ
आ ऊपरस एहन गर्मी नै त
हँ गर्मी मे त आर माथा खराब शाम के काम तऽ आर मुश्किल। संझोका काममे बड़ा मुश्किल खाना पीना बनाना।
हँ।
हू।
तें तऽ होइ छै जल्दी जल्दी बना क अपन निश्चिन्त। भजो लेकिन आखिर कते जल्दी बनेबही। ओ छै तैयो बना लै छी जल्दी जल्दी अपन फेर पढ़ाइयो लिखाई के रहै छै।
हँ अपन काज बच्चा बुतरुक के पढ़ाय। हूँ छेबे करै आब बताउ सावन। शुरू कहिया स भ रहल छै।
त हम तऽ सुनै छियै उएह उनतीस तारीखके पूर्णिमा छौव। तीस तारीख स शाउन नै त। तऽ साउन एलौ सौन के दोसरे काज फेर माथ पर सावन एलौ नया। नया बिआह दान भेलै या मधुश्रावणीक के सोचय पड़ै छै से आब ओरियनमे आब लागी
अब की बात त अब अब अब अ करतौ भावी मधुश्रावनी।
हँ समस न। तऽ ओहो सब ओरियान करऽ पड़तै ओते हँ। हँ नहिरे मे करतो
हँ ई छेकबो करतै ई नहिरेके। तब तब ओकर सब ओरियान। करना वर्ल छौ अभी मुश्किल काम।
हँ एमहर सब जञजर साँ तऽ एकटा ओकरो छै।
सएह पूजा पाठ के तैयारी।
काम य चारि छै।
हूँ छोट छोट ब बहुत छै समान। हूँ तेरह दिन के पूजा के तैयारी।
तेरहे पूजा छै सु
तेरह छै न उ।
हँ पाँच तारीखक सैद पञ्चमी छै पंचमीएक न बसतौ। पाँच के पंचमी छै ओ नैय तीन के। नै नै तीन तारीके तीन अगस्त के।
एत त कतै पाँच से
तीन तारीखके बैसतौ आओर शायद पन्द्रह तारीखके छै उठऽके। पन्द्रह तारीख के तृतीय छै।
अच्छा ओहि दिन उठैके छै न
हँ पन्द्रह अगस्त के हेतै।
अच्छा पन्द्रह अगस्त के मदूश्रामनी के ई बात छै। समापन हुँ आर की सब तैयारी भर रहल छै मा मधुश्रावणी केँ।
एखन तऽ तैयारी कि एखन तऽ ओडियाने वैह छोट छोट चीज जे विध व्यवहार। की लगे छै से सब मम्मी जुटा रहल छै पूजा पाठ केँ धीरे- धीरे।
तऽ फेर कपड़ा लत्ता हुँ।
तऽ कपड़ा लत्ता शृंगार केँ समान। ओकर बाद पूजा पाठके एमहर पहिने हेत हँ उ सब तऽ घर भर केँ कपड़ा सब तऽ बाद मे जेतौ एखन तऽ पहिने। भोजी केँ कथकही केँ।
केँ सब जा रहल छै म - मधुश्रावणी मऽ
एखन तऽ मधुश्रावणीमे जायके तऽ किछो नइ छै वैह भऽ सकै बौआ आर केँ पठा देते भऽ सकै छै वैह जेते आओर केँ जेतौ एखन। पहिल पुजा। पहिल पूजा केँ अंत मे फेर जे किछो चाचा सब जे
तो हुँ चाइर पाँच लोक जेते।
हँ
अन्तिम बलामे जे।
तऽ एहिमे तऽ नमक नय खयतै नऽ
नइ आनूने नऽ खेतै गे बिसरि गेलही की अनूने नऽ भुखो भोजन होइ छै एय मे
हँ सबसे बड़ा।
आब देखी नऽ हँ सभ मीठ। नीक लगैत छै कि नइ केना रहतै।
हु दू -दू तीन -तीन घंटा केँ रोज केँ पूजा।
हँ पहिने आब सब उरियन देखथिन महादेव पार्वती नाग - - नागिन हाथी हँ सब। तऽ बनै छै सैह सब तऽ देखे छियो सब। करऽ परतै भोजन भात केँ माइट केँ स ब बनछैय बन हिन ओकर बाद फेर।
बहुत बहुत सम तैयारी करे केँ होइ छै मधुश्रावनी मे
आ की भोजन भात सभ केँ देतै सभ सभके। भोग नैवेद्य मिठाइ पकवान जते जे होइ छै ओसभ सब। करतै पूजा पाठ केँ। हँ पूजा पाठ केँ थरोटी सराय बर्तन बासन सब चीज हँ। सोहाग केँ हँ सोहाग केँ साजी लोटा प्लेट। सरोटी सराइ सराइ सब हँ मेंहदी सब तऽ लगबे कर तै मेहन्दी धनिया हल्दी। गौरी जे बनाइ छै बहुत लगै छै ओकरा ओते सभ केँ तऽ। हमरा सबके ओते बुझलो नय यऽ तै तऽ मम्मी ओरियान मे लागल छौ। अखने सँ कि छोट - छोट चीज जेना - जेना याद अबैत जाइ छै नय नय - नय छथुन अतऽ जे आओर दोसर। सब जे रहथि हुनकर तऽ भैइया जे छलखिन से चैल गेलखिन हे नऽ काज पर। कते दिन छुट्टी मे लेथिन।
हँ माँ छनक।
हँ हँ माँ छनि अगले पीसी रहैत छथिन सयाद पीसी। पिसोत भुजाइ भाई सब छै बगल में और सब। बहुत गोटे छैन हुनकर अगल बगल।
आय हमर भाई अयतै कि नहि।
आब देखी एखन तऽ नहि छौ कोनो ठेकान अयबे करतै कि नहि एयतै तऽ। सुनात ओ तऽ अन्तिममे आबैए ने पड़तै।
हँ जरूरिएे होइ छैय।
हँ पूजा के अंतिम अंतिम पूजा मे तऽ जरूरिए ने होइ छै। छै दुनू मिलके नहि पुजै छै से तऽ अऐबे करतौ कि।
हँऽ
कहिय आबऽके छैय एखन तऽ किछु नहि छै कर ऊं
तब अन्तिम दिन तो हू जबी।
देखियै एखन तक कोनो नहि छौ गप। कहै तऽ छलखिन हे लऽ के जाय लए जे आब आयल छलखिन हे से जे। बाय कि नहि नहि ऐथिन की जेतै सब
हाँ सब रहय छैय तऽ नीक लागै छैय पूजा पाठ जिन्दगी भरके छैय कैयेकबार
आ बौआ बोलै छौ
अँऽ बौवे बजै छौ बड हल्ला करैत रहै छैथ आब पैघ भेल जा रहल छैय आ बदमा करै छैय आगे बढ़ल जाय छैय एकर बदमाशी
ओकर दीदी नहि छैय की
फेर गप कर नहि खेलैल गेल छैय संंझका बेरमे कनि रोज जाय छैय बाहर
हूँ तंग क रहल छौ लग
हँ बड बदमाशी करैये की न की साँझ के बेरमे बुझायये सुतबो करतौ इहे बेरा छैय एकर सुतऽ के हँ मन के छैय एखन गर्मिये बड्ड छैय गर्मी स बेचैन रहैये
हुँ पानि पितौ की
हँ नहि से पियेलियै एखन
हुँ भूख तूख लागल हेतै
नहि आब सुुततौ तेंय करय छौ
हूँ आर सभ ठीक हँ अमीठी
और सब हँ ठीके छौ कतहु निकल लउ बाहर बाहर निकल लउ कतहु
हँऽ चल देख तऽ वैह सब हँ यहूँ
ओकरा सबके चलै छौ पढ़ाय लिखाय चलि रहल छौ
चलि रहल छैय इसकूल से चारि बजे आबै छैय
हँ इसकुले बड्ड अबेर स आबै छौ बड्ड अबेर भऽ जाय छौ ओकरा सभके इसकुल स आबैत
बिहाने आठ बजे जाय छैय अ चारि बजे आबै छैय साझ क
हँ थैक जाइत हेतै बच्चा सब इसकुले मे
तकर बाद इसकुल के सब काम काज रहै छैय ओ सब करै छैय होमवर्क करै छैय करै छैय
फेर साथे साथे बदमाशियो होय छैय
हँ अरे से तऽ बच्चा छैय एखन तऽ बदमाशी कहिया करते बदमाशी की नय करतय तऽ कहिया त तू तू हम नहि करबै आब बदमाशी वै
केय हमहुँ सब करे सकै छी हमहु हमही सब कय कऽ लेबै कतो ओ सब छो देतै मौका तब न
मौका ओकरा सबके शान्त करबही ओ सभ शान्त रहतौ हमरा तोरा जेकां तब तऽ ने हम सब करबै बदमाश
हँ वही मौके नै दैय छैय ओहि स
ओ सब की मौका देते तऽ ओकरा सबके समय एखन छैय तऽ आब हमरा सबके समय आब ओ सब गेलै हमरा सब के जे ठीके समय छैय से हमहूँ सब करय छी
वएह सोचता सो सोचे के टाइम छै अभी समय की बनेबे की खेबे
हँ की पुरेबी कतऽसँ
केना घर सड़ियैबे ई सब
आब किछ सोचे के अपने छै
छै किया ने सबके जिनगी सब दिन चलिते रहे छै ओकरे सब सगे मौजो मस्त कि हेतै कि ओते खाली भरिआ क जिनगी चलैते ओइ म अपनो खोज ओकरे मे अपनो खोजय पड़ै छै कि
वही छै बच्चा बुत बच्चा बुतरू घर परिवार सब यही सब देख के वहि पर छै
ओर झाजी ठीक छथुन
हाँ उनियो ठीक छथिन हँ सबके ह चैल चलै छै सब नीके छै
ह आ नस्ता पानी भ गेल गेल
जाइ छियै अब नस्ते के होइ रहल छै साँझके हँ चाय नाश्ता के आब समय छै आब ह हूँ ओेकरे बेरा छै ठीक छौ चल
हँ हँ ठीके छौ हँ फेर गप हेतै एखन तऽ गप होइते रहते की ओर मधुश्रावणी जे छौ तऽ और मुद्दा छै एखन गप करऽ के एखन देखी ने कते होइत रहतौ छोट छोट चीज जखन एते लम्बा ई तऽ हमरा सभके एकटा बड़का होइ छै बियाहसँ बेसी सोचय पड़ैत छै ओइ मे
श्रावणी पूजा के ओ तेरह दिन बहुत बड़ काज छौ अभी
ह एखन तऽ छौ
नीक जका ई सम्पन्न भऽ जाए
हैबे करतै सबके होइ छै से सब महादेव सम्पन्न करैथिन की
उएह सम्पन्न करै छथिन की सबक नय तऽ देख कि लोग दू दिन नय रहल रहि सकै छै बिना नून के या उपासल से